से आब ओ पप्पाके कहैत छैय जे मेला चलू से हमर सहेली यो जाइ ह
हँऽ ओहो एले हन तऽ ओहो कहि रहले है चल मेलाजा के पानि हेते बाप रोऽ बाप कतऽ जेते ई सब
आ पानि तऽ बहुत तेज बुझाइये आब बला या देखे छियै चारू तरफ स मेघ छैय
इहो उठतिन तऽ कहबे गाड़ी अंन्दर करेऽ बहुत तेज मेघ छै देखुने तऽ कपड़ा उतारलहुँ एखन
आ खूब पानि हेतै कनि मनी पानि नहि हेतै
हूँ सभसँ बेसी ओही दिक्कत छै कतहु जायके पैनेवला कोनो एत्तजे छै से कोनो पाबनि तिहार होइहन तऽ पानि हेबे करै छै हमसब अगिलाबेर दुर्गो पूजा देखऽ गेल रहियै बहुत जगह बारिश होइ कि कस छै बला की हेलो कहाँ चलि गेलियै